हा म हा मां ह। अछ ओ।
आवाज़ आ रही है न।
हां हां आ रही है। अचे ती, अचे ती अ आवाज हा।
हा कीअं आहियो? बढिया बढ़िया तव्हांजो कहिड़ो हाल आ।
मस्त हिकदमि बढ़िया ॿियो छा जे कीअं
अॼु मौसम कीअं अथव?
मौसमु असां वटि त इअं थोरो बादल बादल आया आहिनि, सुबुह जो हल्की बारिश पई।
अच्छा अच्छा असां वटि बि हाणे बारिश थी पए पई।
हा, किथे रहंदा आहियो तव्हां? किथे रहंदा आहियो?
असां कटनी मां था ॻाल्हायूं, तव्हां?
अच्छा, मां नागपुर मां।
जी जी, अच्छा अच्छा, हा ॿियो तव्हां फ्री थी विया आहियो।
फ्री हाणे सुबुह जो रोटी पाणीअ जो कमु हूंदो आ। त हाणे हींअर कंदमि तैयारी थोरी देर में। यारहें खनि साढी यारहें मिस्टर वेंदा आहिनि दुकान ते। त उन खां पोइ वरी तैयारी करे आऊं रोटी ठाहेबि। ॿियो त्हां घर जा कम पिया हलनि सॼो ॾींहुं।
उहो त सॼो ॾींहुं ख़तम ई न थींदा आहिनि, जेतिरो करो ओतिरो घटि आ।
हा हा उहो ई आहे न। ह
हा, तव्हां मैरिड आहियो?
हा मां मैरिड आहियां, मां टीचर बि आहियां, मां पहले स्कूल में कंदी हुयसि सर्विस। कंदी हुअसि, हाणे वरी रिटायर थी आहिया।
अचछा अचछा अचछा।
हा हाणे वरी फ्री आहियूं घर घरु सामाजिक कम
हे बि ज़रूरी आ।
हा बसि उहोई उहोई हले पियो, हा ॿियो तव्हां छा कंदा आहियो?
हा मां होम मेकर आयां।
अच्छा।
जी।
हा, सिंधी सिंधीअ में ई ॻाल्हायो, सभ जेके लफ़्ज़ यूज़ इहे कयो हा सभ सिंधीअ में ई कयो।
हाणे किअं स्टार्टिंग आ न थोड़ो धीरे- धीरे
हा शुरुआत -शुरुआत ईअईं, हा -हा,
कल ख़ा ही मां स्टार्ट कयो आ।
अच्छा, मां त मांजो हे तां पेहरियों कॉल आ, मां मां बि अञा ताईं करे न सघी हम,
छोकी? थोड़ो टा समय जी हुई वक़्त न प्यो मिले त पो वरी उनइस
अच्छा- अच्छा।
असां ॿियो? ताहांजी एज उमर घणी आ?
मुंहिंजी मुंजी ट्वंटी नाइन आ।
अच्छा, उणटीह साल -उणटीह स साल हा। अच्छा -अच्छा, ॿियो परिवार केड़ो, छा परिवार तव?
परिवार नी
हा, थोड़ो आवाज़ -आवाज़ थोड़ो क्लीअर घट तो अचे, सवेल अचे प्यो ताहांजो आवाज़ बराबर। हाणे थोड़ो घ हा। ह हाणे आवाज़ क्लीअर थोड़ो घट आ, सवेल अचे प्यो आवाज़ बढ़िया हिकदम।
नेटवर्क जो थी तो सॻे।
हा, हे बारिश जे टाय बारिश जे करे थोड़ो ईअ हलंदो आ न, बरसात जो मौसम आ। त पो वरी ईअंई तो हले न, हा- हा। ॿियो तां कीअं सुबुह जो मतलब हिन मल छा कमकार हूंदो तव?
रोटी पाणी कयो, नाश्तो खाइणो कोन
हा उहो सुबुह जे टाइम इहे ई कम रहनि ता न नाश्ता वरी सब हे हा ॿार वार, ॿार वार अथव?
ार थी आहे ही
अच्छा- अच्छा- अच्छा, हा -हा।
पोइन
हा, उहोई- उहोई सॼो ॾींह वरी पो कम में ता रहूं। त ही ॿार वञनि, ॿार वञनि स्कूल त ओॾी महिल माण्हू कुछु कमु कार
कम करे तो सघे पियो, हा हिननि खे स्कूल मोकिलियो ऐं पंहिंजो कमु ते लही वियमि। वरी हिन कॉलिंग- वॉलिंग लाइ बि टाइम नथो मिली पाए न?
मां बि, मां बि चङा साल अ मतलब टीचर रयम, हाणे वरी, हाणे वरी थी व्यो मुंजो सेवा काल पूरो। त हाणे, हाणे वरी घर में ई आयां न त एज मुं मुंजी बि उमर हीअं अठवंजाह साल आहे हींयर।
त हाणे वरी थोड़ो सोशल सामाजिक कम, मूंखे बि ॿ ॿ बेबियूं आहिनि। हा वॾियूं आहिनि, मुंहिंजी पढ़ंदियूं आहिनि। ख़ैर हिक त पढ़ी निकती आ अऊं हिक पढ़े पई। बि इंजीनियरिंग थी करे बि।
अच्छा अच्छा, नागपुर में?
नागपुर न हिकु जेका नंढी आहे इंजीनियरिंग मुंबई में अथसि हुनजो। ऐं वॾी त पढ़ी निकिती आहे उहा हिते ई आहे नागपुर में। में ही आ उहा, हा हा। उहा ॻाईंदड़ आहे उहा ॻाईंदी आहे।
अच्छा अच्छा।
हा सिंधी गाना वाना, कविता ॾाढो अथसि हुनखे शौंक़ु। अथसि त उहा उन में ई, तव्हां वटि इए जतिन उदासी आहे न
जी जी जी हा।
हा तीअं प्रोग्राम्स वग़ैरह इअ बि कंदी आ। पर अञा हाणे शुरूआति कई अथईं हाणे समझो।
धीरे धीरे धीरे
धीरे धीरे हा हा, हाणे
शआ
हा, हाणे प्रिपेर हाणे हाणे थोरो तयारी करे ऐं हाणे मतिलबु आई आहे स्टेज ते। त हाणे शुरूआत अञा हाणे अथसि। अॻते बि उहो ई अथस करण जो। ॿियो तव्हांजो न नागपुर में आहे कोई?
लाखो मेंई त लाखे गोलया मेंेा
ॿियो कोई न त हाणे असां आहियूं हिक ॿिए में।
हा ॿियो छा।
हा ईअं त
कली की
कटनी मां आई आहियां काफ़ी टाइम थी वियो मूंखे। कटनीअ में आहिनि असांजा न मुंहिंजे सौट जी साली वग़ैरह रहंदी हिते कटनीअ में। त हाणे काफ़ी टाइम थी वियो मां त तॾहिं शादी वादी न थियल हुई वरी हुते मय्यर वग़ैरह वई हुयमि। त
क्षमा मय्यत त साम्हूं ई आ न।
हा सतन सतना में मुंहिंजी सौटु रहंदी आहे हुते आई आहियां मां ॿ टे दफ़ा। सतना मय्यर वग़ैरह थी आया आहियूं। कटनीअ में बि मुंहिंजा आहिनि ॿिया बि रिश्तेदार आहिनि। पर ईअं अचण जो वरी मौको न मिलियो आहे कटनीअ में। माने सौट जी, सौट जी नूंहं बि आहे कटनीअ में कटारिया तन सरनेम।
अ
आशा, आशा नालो तसि। कॾहिं हाणे वरी थींदो अचणु त ईंदासीं।
हा ज़रूरु अचजो। वर्षी त म को बढिया म
जी हा हा वर्सी हा उहो मूंखे बि लॻंदो आहे हिकु दफ़ो अचां वर्सीअ ते।
उो ॾिसण लाइ
हा कॾहिं लॻंदी आ उहा वर्सी?
ह ह पवणी थी
जी
क
फरवरीअ में, हा ठीकु आ न। चलो हिन बार, हिन दफ़े फरवरीअ में ठाहींदसि मां प्रोग्राम हुन हिसाब सां ईंदमि होॾे बि।
हा
पो तां सां बि मुलाक़ात कंदासीं, तव्हांजो नालो? तव्हांजो नालो?
हलो
अठ
हलो हा, जी- जी आंटी।
तव्हांजो नालो?
असांजो नालो, मुंहिंजो नालो पायल आ। हलो हलो, मुंजो नालो पायल थव।
हा, न हींअर मां हींअर मां जैंसां ॻाल्हायां पई, कटनी वारी तां ई आहियो की ॿियो कोई आ!, ॿियो कॉल लॻी वियो आ। ॿियो कॉल लॻी वियो आ शायदि, हा, त ईअं हलंदो आ
हिन खां पहिरियोे हा मतलब जेतिरा वधीक तां कॉल करे सघो। कॉलिंग जो ई आ न ई हो त वैसे पूरो कम। टास्ट तहांजो अॼु खां चालू थियो अथव वैसे?
हा मां अॼु ताईं जॉइन न कयो हो हुन में, मूंखे थोड़ो कम में थोड़ो व्यस्त हुअम।
ह
त हाणे मां, हा अॼु वरी मां चयमि लॻाए ॾिसां ऐं थोड़ो सम्झ में घटि पियो अचे।
अच्छा- अच्छा, सम्झण में थोड़ो हिकु ॿ ॾींहं लॻी थो वञे न।
जी
सम्झण में हिकु ॿ ॾींहं लॻी थो वञे, जी- जी, हा
हऔ
अ जी, जी
इो
ॿियो, ॿियो त सभु ठीकु आ, सभु बढ़िया मस्तु थधो मौसम आ, बारिश पए थी पई।
बारिश असां, तां किथां पिया ॻाल्हायो?
कटनीअ मां, ॿुधायो माव न।
अच्छा- अच्छा!
मां कटनी मां ही आहियां, त्हां मुखां पहिरियों शायद थी सघे ॿिएं सां ॻालाईंदा हुजो!
हा विच में ॿियो कंहिंजो क्रॉस कनि, इ लॻी वियो न कॉल हिकिड़ो अलाए कंहिंजो। पायल करे तहां ई आयो छा? अच्छा! हा
ह
तव्हांजो आवाज़ु हाणे थोड़ी देरि पहले खां ॾाढो क्लीअर पियो अचे, हाणे वरी आवाज़ु थोड़ो घटि तो अचे, अंदरि आयो तां की छा? जिते, जिते नेटवर्क सुठो हुजेव, उते, उतां ॻाल्हायो त वधीक सुठो आ।
ॉलस
ॿियो तां बि अचो कॾहीं नागपुर अचो। नागपुर में बि, नागपुर में बि घुमण करण जो बि सुठो तव ॾाढो। तव्हांजे आवाज़ में क्लीअरिटी कान्हे,
ठीकु आ, पोइ छॾो।
हा आवाज़, आवाज़ थोड़ो आवाज़ थोड़ो क्लीअर नथो अचे, सवेल जिते तां ॻाल्हायो पिया उतां ॻाल्हायो।
आंटी, मां उते ई वेठी आयां।
हाणे ॾिस हाणे क्लीअर आ, हिकदमि हाणे हिकदमि क्लीअर, हिकदमि साफ़। हिकदम साफ़।
उहोई आ न आंटी विच- विच में कॉलूं ती अचनि पयूं काफ़ी।
अलाए मुंजे में में बि हिकिड़ो कंहिंजो अची वियो आ, हा। मुंहिंजे -मुंहिंजे हिन में बि हिकिड़ो कोई पायल जुड़ी वई हींअर अलाए केर हुई ख़बर नाहे।
अच्छा- अच्छा।
हा, त ईअं अलाइ विच में ईअं थींदो आ छा? मांखे त हाणे ख़बर, हा मूंखे त हाणे मां चवां ती न पहिरियों बार ई मां ॻाल्हायो आ। त हाणे ख़बर नाहे, कीअं ए छा आहे?
हा -हा।
हम ॿियो?